ओ
हेलो
की यइ कहियो की हाल समाचार छै
ठीक छै लागल ने बात अहाँ के आदमी सँ केेलियै बात एखन
एखन एके आदमी सँ कलियै
हँ अहाँ के घोर कता अय
मधुबनी अहाँके हँ अहाँ क हमर गावये
आँए
आवाज कैट क आ गाँवे ऐछ मधुबनी
हँ हँ गामे छिये मधुबनी बनी अहाँ कतऽ रहै छियै
हम महाराष्ट्र में रहैत छिये हमर गाँव आँय हेलो हेलो
अच
हेलो हम रहै छियै महाराष्ट्र में जाइये आवाज हेलो हाँ आवाज जा रहल अय